ह
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सबकुछ ठीक छै ने
हँ सब किुछ ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ हँ हमू ठीक छी कहलिय एकटा बात पर बहुत देर तक विचार करैत छलु हमरा लगैत तऽ छै जे जीवन मे पेघ परिवर्तन हमेशा पेघ निर्णय से नहि बलकि छोट छोट निर्णय से शुरू होइत अछि
बिलकुल अहाँ बहुत सुन्दर विषय चुनलु वास्तव मे मनुष्य प्रतिदिन दर्जनो निर्णय लेैत अछि एहि मे से अधिकांश निर्णय छोट लगेत अछि ओरा समयक संग ओ जीवन दिशा तैय करैत छथि
बिलकुल अहाँ बहुत सुन्दर जे केओ रोज पाँच मिनट बेसी पढ़बाक निर्णय ले तो शायद तुरन्त किछु फर्क नहि द देखाई देत ओ तऽ किछु वर्ष बाद ओकर ज्ञान बहुत बढ़ि सकैत अछि।
बिलकुल जीवन मे अधिकांश उपलब्धि अचानक नहि आबैत। ओ रोच लेल गेल छोट छोट सही निर्णय परिणाम होय द छै लोक अकसर परिणाम देखैत छथित उदा ओहि निर्णय स ध्यान नहि दैत छथि जे ओ परिणाम बनल ओ
हु बिलकुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालयमे शिक्षक सभ कहै छलाह रोज पढ़ू परीक्षा आबि गेला बाद नहि ओहि समय ई सामान्य सलाह लगैत छल
कारण शिक्षक जानेत छथि जे नियमित छोट प्रयास अन्तिम समय पेघ प्रयास से बेसी प्रभावी होइत छै निरन्तरता जीवनक बहुत रास समस्या हल कर देत
हु बिलकुल एकटा बात बुझू जखन छोट निर्णय एतेक महत्वपूर्ण अछि तऽ लोक ओकरा हल्का किएक ले छथिन
कारण छोट निर्णय परिणाम तुरन्त नहि दिखायत व्यक्ति सोचैत छी जे एक दिन देर से उठला एक दिन अभ्यास नहि केला अथवा एक दिन समय व्यत गबेला से की फर्क पड़त मुदा ई एक दिन धीरे धीरे आदत बनी जाइत अछि
बिलकुल मतलब समय एक दिन नहि बल्कि बार बार दोहरायल गेल निर्णय अछि
बिलकुल जीवन मे सफलता हो अथवा अ सफलता दुन शुरुआत अक्सर बहुत छोट निर्णय से होइतइत छै
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे कतेको लोक जीवनक पेघ अवसर गवा देत अछि कियकि ओ समय पर छोट निर्णय नही लैत छथि
ई सही बात अछि समय पर लेल गेल निर्णय अक्सर बनैत अछि। ओ समय टलल निर्णय बहुत बेर पछताबाक कारण बनी जाइत अछि
ह कली हम एक बुजुर्कसँ सुनलु जे जीवन बदलबाक लेल पहिने अपन रोजक निर्णय बदलू
ई बहुत गहर बात अछी जो रजक चुनाव बदली जाए तऽ धीरे धीरे पूरा जीवन बदले लगैत अछि
बिलकुल एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि बहुत लोक सोचैत छथि जे जीवन बदला बदलबाक लेल एकटा बहुत पैघ अवसरक आश्यकता होइत अछी मुदा आब लगे त छी जे अवसरसँ पहिने निर्णय बदलनाइ जरूरी अछि
एकदम सही कले अवसद तो बहुत लोकक जीवन मे अबैध अछी मुदा जे व्यक्ति समय पर सही निर्णय नही ले पाबइत छथि ओ अफसरक लाभ नही उठा पाबैत छथि एहि कारण निर्णायक महत्व अवसर से कम नहि अछि
ह हमरा लगैत अछि जे कतेको बेर लोक निर्णय लेबा मे बहुत देरी क दय छथिन
हँ अत्यधिक सोच विचार सेहो कतेको बेर समस्या बनि जाइत अछि सोचनाइआवश्यक अछि पनो समय प निर्णय लेनाइ से हो ओतेक आवश्यकक अछि नहि तो अफसर धीरे धीरे हाथ से निकली इती अछि
हू मतलब सही समय पर लेल गेल साधारण निर्णय देर सए लेल गेल पैघ निर्णय सए बेसी लाभदायक होइ सक त छी
बिलकुल समयक अपन मूल्य होइत अछी जखन निर्णय समय पर होइत अछी तखन छोट प्रयास सेहो ओ पेक परिणाम दे सकैत अछि
बिलकुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपन मे जखन पढ़बाक समय रहैत छल तखन खेलबाक निर्णय लेलु बाद मे परीक्षा नजदीक आई अऐ लक बात पछतावल पड़े छल
ई जीवनक बहुत सामान्य उदाहरण अछी छोट निर्णय ओहि समय मामूली लगैत अछी मुदा ओकर परिणाम बहुत दूर धरी देखाइतै अछि
बिलकुल हमरा बुझाएत अछि जे प्रत्येक दिनक शुरुआत छ एक निर्णय सँ होइत अछि
बिलकुल व्यक्ति उठलाक बाद पहिल घण्टा कोना बिताबैत अछि ओ बहुत हदतक पूरा दिनक दिशा तय करैत अछि
कल्हि हम एक लेख पढ़लु जाहिमे लिखल छल पहिल निर्णय सही होय तो बाकी निणय सेहो आसान भए जाइतइत अछि
बिलकुल ई बहुत गहर अछि जखन दिनक शुरुआत अनुशासन से होत अछी तऽ पूरा दिन व्यवस्थित रहबाक सम्भावना बढ़ि जाइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे कतेको लोक भावना मे अबी केओ निणय लै छथि
बिलकुल ई बाद बहुत गहर अछि जखन दिनक शुरुआत अनुशासन से होइत अछि तऽ पूरा दिन व्यवस्थित रहबाक सम्भावना बढ़ि जाइत अछि
बिलकुल आ बाद मे पछतावती छथी महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा शान्त मन से लेबाक चाही क्रोध अत्यधिक खुशी अथवा दुःखक समय लेल निर्णय बहुत बेेर गलत साबित होइत अछि
एकदम सी कहले भावना मनुष्य के संवेदनशील बनाबैत द अछि ह तऽ विवेक सही दिशन देखबैत अछि
बिल्कुल की छोट नहि केवल व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालैत अछि कि परिवार पर सेहो
परिवार पर सेहो बहुत गहर प्रभाव छोरत अछि जो घरक प्रत्येक सदस्य छोट छोट जिम्मेदारी समय पर निभाभे त पूरा परिवारक वातावरण सकारात्मक बनि जाइत अछि
हूँ ई बात सही अछि घर मे एक व्यक्ति अनुशासित रहै तऽ दोसर लग सेहो प्रेरित होइत छथि
बिलकुल अच्छी आदत ओर सही निर्णय बहुत बेर बिना शब्दक प्रेरणा बनैत अछि
बिलकुल छोट छोट अनावश्यक खर्च अक्सर ध्यान मे नहि आबैत अछि मुद्दा समयक संग ओ पेघ आर्थिक बोझ बनी जाएत अछि ठीक ओहिना छोट छोट बचत भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होइत अछि
मतलब धनक प्रबंधन सेहो छोट निर्णय पर निर्भर करैत अछि
बिलकुल आर्थिक स्थिरता बहुत बेर पेघ आमदनीसँ नहि बल्कि समझदारीसँ लेल गेल छोट निर्णय से बनैत अछि
हमरा एकटा बात आओर बुझायइत अछि कतेको लोक सही निर्णय जानैत तो छथि मुदा साहस नै जूटा पाबे छथिन
बिलकुल ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि ज्ञान आ निर्णय दुनू अलग चीज अछि ओकर अनुसार कदम उठेनाइ असली चुनौती होइत अछि
मतलब साहस बिना निर्णय अधूरा रहि जाइत अछि
बिलकुल निर्णय केवल सोच नहि बल्कि कारवाइक शुरुआत होइत अछि
काली हम एक प्रेरणादायक वाक्य सुनलु निर्णय भविष्य नहि बदले निर्णय पर कयल गेल कर्म भविष्य बदले रहै
हूॅं ई बहुत सुन्दर विचार अछि निर्णय भी आ जेका होइत अछि जे ओकर देखभाल नहि करब तऽ ओ फल नहि देत केवल निर्णय लेलू आ किछु कइलू नैह तऽ परिवर्तन सम्भम नहि
हमरा बुझाइत अछि जे कतबो बेर गलत निर्णय सेहो जीवनक शिक्षक बनि जाइत अछि
हूॅं एकदम सही जँ व्यक्ति अपन गलती स्वीकार करी ओकरासँ सिखैत लेल तऽ गलत निर्णय सेहो भविष्य सही निर्णय लेल अनुभव बनि जाइत अछि
मतलब गलती से डबाक आवश्यकता नहि मुदा एके गलती बार बार दोहराबे उचित नहि
हूॅं बिलकुल बुद्धिमान व्यक्ति गलती छिफावत नहि बल्कि ओकरास सीखी के आंगा बढ़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे जीवनक दिशा एक दिनमे नहि बदलै
हूं दिशा धीरे धीरे बदलैत अछि रोज लेल गेल छोट छोट निर्णय पलि के आखिरकार व्यक्ति के ओहि स्थान पर पहुँचा दैत अछि जते ओ वर्षों बाद अपन जीवन देखैत छथिन
बिलकुल अब हमरा स्पष्ट बुझा गेल जे भाग्यक प्रतीक्षा करब से बेसी जरुरी अछि अपन निर्णय सुधरनाइ
बिलकुल भाग्यके चर्चा बहुत लोक करैत छथिन मुदा निर्णय पर ध्यान कम दै छथिन वास्तव में आजुक सही निर्णय कालिक बेहतर जीवन आधार बनैत अछि
आइ चर्चा से हमरा बहुत पेक सीख भेटत आब हम कोनो छोट निर्णयके हल्कामे नहि देब
बिलकुल निष्कर्ष रूपसे हम एतबे क जे जीवनक इतिहास प घटनाक कम बल्कि छोट छोट निर्णय सब लिखी जाइत छथिन प्रतिदिन लेल गेल प्रत्येक सहि निर्णय धीरे धीरे आत्मविश्वास अनुभव सफलता आ सन्तोष क आधार बनैत अछि यैहि कारण निर्णायक आकार रह बल्कि ओकर सही दिशा महत्व रखैत अछि जे व्यक्ति अपन रोजक निर्णय पर ध्यान दैत अछि ओ धीरे धीरे अपन पूरा जीवन जीवनक दिशा बदलैत अछि
एकटा बात हमरा आओर बुझाइत अछि कि निर्णय लेबक क्षमता जन्म से होइत अछि कि अनुभव से विकसित होइत अछि
हमरे विचारसँ निर्णय लेबाक क्षमता धीरे धीरे विकसित होइत अछि जतेक व्यक्ति जीवनमे अनुभव प्राप्त करैत छथिन ओतेक हुनकर सोच परिपक्व होइ जाइत अछि अनुभव व्यक्ति के कतेक केवल ज्ञान नहि देैत अछि बल्कि सही समय पर सही चुनाव करबाक बुद्धि से हो दति छथि
हमरा लगैत अछि जे कतेको लोक दूसराक निर्णय पर बहुत निर्भर रहैत छथिन